हँ नमस्ते सखी
हँ नमस्ते ठीक छै हमर आर केँ सभ तऽ अपन अपना आरके बताबै छी कैसन छै
हमरोे के तऽ हाल चाल सब नीक छै सखी आज तऽ हमर भतीजा कऽ बर्थडे छै तऽ वही हमनी सब ओकरा के विस करल रहे छियै हमर भााय नऽ रहे छै यहा ओ बाहर रहे छै तऽ मााय के कहे छै छियै कि कते बढ़िया होवे छै अगर भााय सब लोग यहाँ रहे छै तऽ कते मस्त होवे छै आज केको खाायके मिले के रहै छै लेकिन दूर के कारण तऽ सखी दूरे से खाली जन्मदिन मुबारक बाद दे देेले रहे छियै
अहाँ सखी ओतऽ कमाायके तऽ बाहर जाइके पड़ी ने
हँ सखी यहाँ पे तऽ कोइो रोजगारे नहि छै हमर भााय तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर छै तऽ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तऽ हमनी के इलाका में तो सखी पते है कि कोइ ओ तरह कऽ ऑफिस कार्यलय नऽ छै बड़ा बड़ा आई टी कम्पनी नहि छै तऽ आदमी कऽ कमाबे कजए के खातिर तो बाहरे
दूर जा हँ दूर जाइ पड़ै छै
दूर जायके वजह से आदमी जरी परिवारो से दूर हो हो जाइ छै बाहर मे तो सखी हमनी इलका जैसन एते पर्व त्योहार भी नऽ मनाइ छै नऽ तऽ छुट्टियो नऽ मिलै छै ज्यदा। आब जैसे होली रहै छै तऽ एक दििन कऽ छुट्टी होवै छै अ दस दसहारा के भी एक दिन के छुट्टी मिले छैर हमनी के इलाका में ते कते दिन छुटी मिले छै नऽ
अच्छा अच्छा ठिक ओने शहर शहरमे तऽ त्यौहारसँ पते नऽ चलै छै।
अपन कामेमे व्यस्त रहै छै शहर सबमे।
शहर में तो लोगन कऽ केकरो से केकरो के कोई मतलबे न रहे छै। लोग है जे अपन कामे में ज्यदे व्यस्त रहे छै।
अहीी बात छै
सखी कोपल के फूल जानै छै कि नहि?
कोपलके सब्जी?
कोपल के फूल एक तऽ कोपल के पत्ता होवे छै। एगो कोपल कऽ फूल होवे छै। तऽ तू जानै छ कि नहि कभी देखले छै कि नहि।
नहि देखखलने रहै छियै हमूँ तऽ।
हू हमर मााय के बड़ी नीक लगै छै। ओकरा के तोड़ तोड़ के फेर लहसुन मिरचाइ ई सब डालके गुनजे छै नऽ टमाटर उमाटर डालके। तऽ चटनी जैसन गलके हो जाइ छै बड़ी स्वादिष्ट लगै छै। तऽ वही हम कीन कऽ लाबै छियै। ऐसे तो सखी बड़ी दुर्लभ से मिले छै मार्केटो में। तुरन्ते स न मिलै छै।
एने आर तऽ नहि मिलैत छै सखी पोपल केँ पत्ता मिलै छै। फूल ना मिले छै एनै
न हमनी केँ इलाका मे तऽ सखी मिल जाय छै कपोल केँ पात पत्ता कोपल केँ फूल
खाना पीना कऽ व्यवस्था हो रहल छै।
नै सखी हमर माई बनावे छै भिंडी केँ भुजिया रोट ई बनाबै छै हमरा माइ आज तो जरी हम बडी काज म बड़ी व्यस्त रहै छियै जरी थाक भी गेल रहै छियै सखी थकान थकान लगै छै। गर्मी कें कारण मनो जरी चिड़चिड़ा लगे छै।
हँ ओ तऽ होइए जाइ छै।
जे मे कि दिन मे दू बार नहाबे छिये शामो केँ दू बार नहाय छिये। तबो शरीर चट चट करै छै। लगे छै कि चीनी से नहा लेवल रहे छियै।
तऽ होइ जाइ छै सबके गर्मियामे तऽ एकदम पसीना अपने पसीना हो जाइ छै। आओ सखी आउ बताब घुमै फिरै कऽ का व्यवस्था छै।
घूमे फिरे कऽ तो सखी अभी कोइय प्लान नहि छै बड़ी गर्मी छै अभी। तोहनी केँ कही घूमे केँ कोई प्लान छै कि नैछै।
हमर बहीन आब बला छै नै ओकर नया नया। शादी होवल रहै छै तऽ आबल अबै छी। आबल रहै छै तऽ हमनी सब यही मन्दिर उन्दिर न जाइ छी।
ठीके छै सखी
हमर मार केँ तऽ खाना बनाबे मे बड़ी मन लगे छै। दिने राते अगर कहै छै कि। खाना बनाबै छै तऽ दिने राते खाना बनाबे केँ करते रहै छै। ई भी ना लगे छै कि एते गर्मी छै तऽ जल्दी। जल्दी जल्दी काम करके हट जाइ छीऐ। ना एकदम लगल रहै छै लगल रहै छै एकदम से। काम काज मे।
एगो हमर माइ छै कि खाना बनाबना नै छै एकदम कोढ़ी छै। ना मन लगे छै खाना बनाबे मे।
आ हमर माइ तऽ एते बनावे छै कि हमनी गोसा जाय छ छियै कि गर्मी केँ टाइम मे जल्दी से शॉर्ट मे बना केँ निकले छै तऽ ना बैठे छिये त चोखा बनावे छिये त च टनी बनावे छै ते सब्जी बनावे छै ते कढ़ी बनावे छै दाल बनावे छै साग बनाबै छै मतलब पाँच छओ किसिम के तऽ बनाइे देबे छै दुपहर मे
बढ़िआँ छै सखी तोहर आरके त हमनी सबके तो आज मम्मी बनावल रहै छै दाल भात चोखा ओकरेमे हनहना आबैत छै। की हमनि हमरे पर छोड़ देबे छै दुन्नि सब काम
त माइ कुछ काम दोसर काम मे भी व्यस्त रहै छै तबे चिड़चिड़ाय छै सखी
हँ सखी त हमनी सब भी करै छियै ऐसन बात नहि छै।
लेकिन अहाँ छै मम्मी हमर तनी बनावत रहिये एक टाइम के खाना तऽ ओकरे मे हन हनाबे हन हनावल रहै छै
त मिल जुलके काम करे पड़े से थे से ना सखी।
आब मिलके न काम करै ह तऽ एके इंसान मे एके इंसान पे पड़ जाय छै तऽ ओहू तो थक जाय छै ने सखी
हँ आ गोसाइ के खाना तो नीक नीक ना बने छै सखी। एकदम खाइयो के मन न करै छै गोस्सा से खाना। ना बनाबै के चाही।
ह जेकरा के मन न लगे छै ने को काम करे मे। ओ त खाना भी बिगाड़ देबे छै जैसे हमरे माय के मन लगे छै। लेकिन कभी कभी गर्मी मे अकबका जाइ छै। त ओ खाना बिगाड़ देवे छै नमक केकरों मे जादे। दे देबे छै त केकरो मे कम दे देवे छै यह सब करै छै। समझे न सखी।
हँ
तें हमरा त कभी कभी गोस्सा आ जाइ छै एकरा खाना केना बनाबे के मन करे छै त बोल देबे छै। सौ दिन पे हम खाना बनाबै छियै से त हम तें स्वादनुसार नमक डाले छी हमर माय एते साल से खाना बनावे छै त कभी जादे डाल दे छै त कभी
हँ ओ कभी कभी ध्यान ध्यान न रहय छै सखी
ना सखी एन्ने दिन होबे छै त ऊपर सँ नमक खााय के बाद त ब्लड प्रेशर बढ़ जाय छै ने सखी त यही चलते गोसाय छै फिर कहै छै कि एते गुस्सा करै छै एते गुस्सा करै छै आब ऊपर से नमक खिला देबे छै त ने गुस्सा करै छियै
हँ सखी जे त ठीके क रहल छी
हूँ
त सखी भतीजा जन्मदिन मना मना लेबल छै केक कटिंग हो होगल छै
टाइम तो सखी बतले रहे छै हमर भाय कऽ साढ़े आठ बजे होवे छै। काहेकि हुनकर केँ ऑफिस रहे छै न तऽ सात आठ बज जाय छै ऑफिसे से आबे पे।
लड़कनै केँ तऽ बर्थडे बर्थडे मने छै ना हमनी सब कहाँ मनाबै छियै
ना सखी हम तो बाहर रहे छिये तऽ हमर रूममेट लोग तो मना देवे छै। तऽ कभी भाइयो मना देबे छै। और जब से अब अब अकेले घर में रहे छीयै तब अब हमर मा तो केक लाबै नै छै हुनका केँ तऽ मार्केट केँ कुछ नॉलेज नै छै। आर आब हम हम अपन बर्थडे मे अपने केक लाबै छियै बताबऽ। तऽ शोभा न नै दै छै तऽ ई सब चक्कर मे ना लेकिन अच्छा अच्छा चीज बनै छै ओ दिन हमर माइ बना देवे छै अच्छा अच्छा खाने पीने केँ समामान।
तऽ दीदी की करै छै सखी। दीदी की करै छै सखी।
अपन मोबाइल दुनू मम्मी आ बेटी मिल केँ मोबाइल देखइ छै। रील देखै छै और हँसै छै
अच्छा रील्स देख केँ हँसै छै।
हँ कॉमेडी रील्स देखै छै दुनू माय बेटी मिल केँ
छोट बहिन।
आ छोट बहन तऽ अपन पढ़ै छै कि मोबाइलमे को चीज करै छै ओ समझमे नै आबै छै हमरा।
ओही बत तऽ ओहो कहै छै सखी। कि हमर दीदी मोबाइल में की करे छै से पते नै चले छै।
ह तऽ हमनी दुनू बड़े लड़े छीयै तऽ मम्मी गोसा बे छै कि दुनू बड़ी लड़ै छै।
ओ हमर हमर बहिनमे तऽ लड़ाइ नहि होबै छै सखी
तऽ बढ़िया छै मने हँसी मजाक वाल लड़ाई होवे छै उठ पटकवला ना होबै छै सखी।
हमर माई तऽ एते सुरसुर ई फैला देबे छै कि कुछ कहे केँ काम
अच्छा सखी तनि हम तनि देरमे करै छियै हमर मम्मी बुला रहल छै ठीक छै
ठीक छै सखी ठीक